हा - -
जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल कहिड़ो हाल आहे? हैलो - -
हलो - -
हांजी कहिड़े हाल आहे? ठीक ठाक।
हा हा बढ़िया। तहां ॿुधायो?
बस बढ़िया- बढ़िया किथां था ॻाल्हायो?
असां इटारसी एम पी मां।
अच्छा- अच्छा इटारसी मां दिल्ली मां आहियां।
अच्छा अच्छा - -
आहियां दिल्ली में ई कमु कंदो आहियां। असां च - - हा हा मां दिल्ली में ही कमु कंदो आहियां मुंहिंजो बेसिकल कम - - मद्रास जे लाइ कमु थींदो आहे उन्हन जो सिंधी प्रोजेक्ट। सिंधी प्रोजेक्ट आहे हुन में कमु कंदो आहियां मां।
अच्छा- अच्छा।
हा
ॿियो तहां ॿुधायो? बस -बस बढ़िया- बढ़िया -बढ़िया थ ॿोयो छा ता हाउसवाइफ आयो?
हा- हा मां हाउस वाइफ आहियां।
अच्छा -अच्छा ॿार बचा वॾा आहिनि नंढा आहिनि?
हा न हिकु गुड़िया वॾी आहे ऐं हिकु नंढी आ। हिक फाइनल करे वठो तई।
अच्छा अच्छा मुरे ॿई कॉलेज में आहेन।
अच्छा ऐं बाबू अथव?
न न पुट कोने।
अच्छा मूंखे भी ॿई गुड़ियाऊं आहिन।
हा मूंखे बि ॿ धियरियूं आहिन।
अच्छा -अच्छा।
अ जे ज़माने ठीकु हूंदा आहिन धीअर हुजनि या पुटु हुजनि कुझु बि हुजेन।
हा उहो त आहे न अॼुकल्ह एॾी महांगाई वधी वई आहे। वधीक ॿार करण बि न खपन।
न -न- न मस्त। सुठो आहे, नंढी फैमिली आहे, असां पाण में ख़ुश आहियूं। प्यारी गुड़िया मिली आहेन।
हा
पणन तिंयू, अॻते जेको कन हुननि जी मर्ज़ी आहे, हुननि जे मथां छॾयो कि तव्हांखे जेको वणे
हा हा
ऐं लाइफ में जिथे वंञिणो हुजे वंञो।
हा सही आ न, अॼुकल्ह छोकिरियूं बि छोकरन जे बराबर ई आहिन।
रहन खपे न ॿारहनि सां न न त उन्हनि जी अ
हा
बगावतं हिंज जी ॻाल मंञो।
हा हा, सई आ।
मंञीं बि वंञनि जबरस्ती करण सां त हुनजो बि छा फ़ाइदो जो हू मनु मारे करे असांखे
ॿी ॻाल्हि ॿुधयो बे वजा पोइ हो शभ कोनहे, हू बि सुठो कोन एं का।
हाम्म सही ॻाल आ। उहे मन जी उननि जे करणु खपे।
बिल्कुलु
जीअं सम्झ में अचेनि हूअ करन।
बिलकुलु, बिलकुलु सही बाक़ी बसि असां दिल्ली में रहंदा आहियूं, दिल्ली में ई कमुकार कंदा आहियूं। मुंजो सॾ न आहे, मां ऑनलाइन कमु कंदो आहियां। ऑफिस त मद्रास में आहे, ऑफिस मद्रास में ह न, त हिन करे
अचछा
सॼो, हांजी। आई आई, आई आई टी मद्रास, आई आई टी मद्रास ॼे लाइ कमु कंदो आहियां त हिन करे हा मुंहिंॼो सॼो कमु ऑनलाइन आए।
पाखी मां दिल्ली में सिंधी नाटक ॿि कंदो आहियां त
अच्छा
ॿियो तांजा छा शौक़ु आहिन?
स
ॼींअं असां मां सिंधी नाटक कंदो आहियां, उवंई ता छा
हा मुंॼे घोट यो, किराने यो मुंहिंॼे घोट यो किराने यो दुकान थन।
हांजी हांजी ठीक आ, उहो त ॿिज़नस थी वियो। ॿाक़ी ॼींअं अॼुकल चा हींयं अचण वाॻरनि में मौॼ लॻी हुंदी आए।
हा ॾाढी हिते त असांॼे, हा- हा इटारसीअ में ॾाढी धुम मच् पचंदी आ चालीहन ॼे टाइम।
मां मध्य प्रदेश में मां। इटारसी त कॾहिं कोन्ह आयो आहियां। पर इंदौर में अची चुको आयां भोपाल में अची चुको आहियां त मां ॿाक़ी।
मुंजी गुड़िया ॿि इंदौर पढ़ंदी आ।
शंकर लालवानी साहिॿ एमपी आहिनि न इंदौर ॼा। हा त उन्हनि सां। सुठी सुञांणप आए। त हिकु दफ़ा हुननि ॼे लाए ॿि, इंदोर आयो हो। फेस।
अच्छा, अच्छा।
हिते छा ऐ इटारसीअ में को वॾो। शहर कान्हे को त इनॼे करे ॿार ॿाहिरि ई ता पहिणं वंञंनि न।
हम्म, हम्म, इटारसी नंढो शहर आहे। सच्ची ॻाल्हि आहे। ऐं एतिरी सुविधाऊं ॿि, कोन मिलंदियूं इन न वॾा वॾा कॉलेॼ वग़ैरह हिते कोन हूंदा त ॿाहिरि हूंदा।
हा। न हिते कान्हनि न केरु भोपाल ता वञनि केरु इन्दौर ता वञनि।
हा, हा, हा।
हिते एतिरी ऐतिरियूं सुविधाऊं काननि। हा, सही आ। ॿियो रोटी वोटी ठही थी वई खाई वरतव?
हा। रो थी वई हाणे। कमुकार ॿसि थोड़ो सो करिणो आहे। हो करे। पोए सुम्हण ॼी तैयारी थी वेंदी। असां त ॿसि हे ॼेको। कमु मिलियो आ हे ॿि ॼेको असां ॻाल्हियूं कयूं ता हे ॿि त। कमी च् आ सरकारी कमी त हिकु तरीक हिक तरहि सां। कयूं ता हे असल में असां ॼेको। ए आई आ न इहे ॼीअं गु गूगल थींदो आहे। ॼीअं मेटा थींदो आहे ॼीअं ॼे ॼैमिनी थींदो आहे त ही मशीनूं आहिनि न। मशीनूं खे। ट्रेंड ट्रेंड तो कयो वंञें कि हो सिंधी भाषा खे ॿि सम्झी त, हा। त हू कीअं ॻाल्हाईंदा मशीन खे सिंधी कीअं सम्झि में ईंदी? ॼीअं मशीन ॼे अंदरि सिंधी भाषा हूंदी। त ही असांॼी अवाजूं ॼेको आहिन न हुन मशीन ॼे अन्दर ई वेंदियूं। त हू वरी छा कर पोइ हू मशीन रिकोनाइज़ करे सघंदी। की हा हीअ सिंधी भाषा आहे।
न पर ही सुठो कढियो अथनि कम से कम हिनन में जुड़ी करे ॿार बि सिखनि था सिंधी इहो ॾाढो सुठो कढियो अथनि।
न हे लंबो, लंबो वक़्त। कमु कोन्हे, पोइ वरी। लंबो कमु कोन्हे, पर ठीकु आहे। जेतिरो बि वॾो प्रोजेक्ट आहे।
हा। न भले थोड़ो घणो बि आहे। तॾहिं बि सिखनि त था न सिंधी।
ॻाल्हानि त ता न ॻाल्हाइण जो मौको त मिले तो न। न त किथे कोई सिंधी में ॻाल्हाए। त ॿारु कंदा ई कोननि।
न उहोई अॼुकल्ह हिंदीअ में ई ता ॻाल्हाइनि ॿारु बि, पर असां पंहिंजे ॿारनि सां हिंदी न ॻाल्हाईंदा आहियूं, शरूअ खां ही सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियूं।
पोए त सुठी ॻाल्हि आहें।
असां, असांजी ससु चवंदी हुई हिंदी त वरी बि ॿारु सिखी वठंदा
हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु असांजे हा असांजे घर में त ख़ैर सिंधी एतिरी न हलंदी आए, मुंहिंजी ज़ाल सिंधी कोने हिन करे, ॿारनि खे एतिरी सिंधी कोन ईंदी आहे, रूॻो मूंखे ई सिंधी ईंदी आहे छाकर्ता मां पंहिंजे माउ पीउ सां आयां, मुंहिंजे ॾाॾा ॾाॾी सां मां सिंधीअ में ई ॻाल्हाईंदो हुय शुरूअ सां ई, त हा त मूंखे ईंदी आहे, पो हुननि खां
अच्छा अच्छा
पोए नाॅन सिंधी अची वई। त सिंधी में ॻाल्हाइणु घटि थी वियो पोइ।
अच्छा
त फ़र्क़ु पवंदो आए न हुनजो हो।
हा सही आ।
त हा पोइ ॿारनि मूंखे बि एतिरी सिंधी कोनि ईंदी आहे, ठीकु आ अॼु जे दौर में उननि खे मां ज़बरस्ती थोडी घणी सेखारे वरिती आहे। ईय हो सम्झी वठंदा आहिनि हाणे, ऐं टुटी फ़ुटी ॻाल्हाए बि वठंदा आहिनि। हा
हा असांजे घर में पर नंढे खां नंढो ॿारु सिंधी ही ॻाल्हाईंदो आ।
नंढे शहरनि में त जेतिरा सिंधी आहिनि न, जीअं रतनाम थी वियो। पर उहोई आ। त न न कोई घर में सिंधी ॻाल्हाय नंढे शहरनि में थी वेंदो आहे, पर वॾे शहरनि में न भॻडुग जी जिं ज़िंदगी आए लिखाई अहिड़ी थी वई आ, त हुते थोडो इहे ॻाल्हियूं मुश्किलु थी वियूं आहिनि। पर वरी बि शुक्र आहे। की ॿारु, पंहिंजी बॉडी जी तरह मुड़नि था।
हा सही आ।
हू हू
ॿियो ॿुधाय?
ॿियो ॿुधायो बसि बसि वेठा आहियूं। शुक्र
हा
हा ॼेको बस, ॼेको ॼेको है भारच न न ॿार पहिजे पहिजे कम्म मे लॻया पया आहिनि, ॿारु किथे अॼुकल्ह कै देश शहरन मे केर, कोई ॿारहें खा पहिरयों सुम्हदो ई कोन्हें। इस्ट्रोबेरी पी हूं मैं।
हा, उहोई आ न। उनमे त असा सिधिन जो बि ॾाढ़ो, अॼकल्ह टाइम नेम ई ख़राब थी व्यो आ, खाइण पीअण जो, सुमण करण जो, सभ।
हूं हूं
अॻमें त ॿार सवेल सुमंदा हा।
हा हा हा, सवेल सुम्हदा हा, ऐं जल्दी उथदा हुया, पर अॼकल त, पर अॼकल्ह ॿार सुम्हदा बि देर सा एन, ऐं उथदा बि देर सां एन।
हा, उअई आ न।
अड़े! पोइ वरी ॻाल्हाईंदासे, तमाम सुठो लॻयो तहां सां ॻाल्हाए करे। ठीक आयो न तां? तांखे वरी, तांखे वरी करणो हुजे त भले करे वठो। अचो
हा हा, जय झूलेलाल!
जय झूलेलाल!